हलो हेलो कि हाल समाचार ठीक छि बाहर निकलियौ ने आवाज आएत
छी ग लै छै
खुब सोहागवती पुत्रवती रहु जुड़ाएल रहु ठीक छियै
हँ हम तऽ ठीक छि
की करै छलौं
किछो नहि करै छलौं एखन तऽ गाँव मे बड्ड छै ने तऽ उएह पड़ल छलौं घर मे
छा आइ तऽ लोकके उपनयन मुड़नके कुमरमके अथी माटि म्ंगल के दिन छै
हँ जिनका सबके होइत हेतै तिनका सबके हमरा सबके तऽ बौआ सबके भऽ गेल छनि
अच्छा त उ गाँवमे तऽ हेत ने भोज भात गाँव सबमे तऽ होइत हेत ने माटि मङ्गल
हँ गाँउ सबमे होइ छै तऽ देखना हमसब नइ ने जाइ छियै
नइ साउस गेल हेती
हँ सब छै ठीक हमरा सबके गाँव रैबो के थोरे के उ छै से नहि बुझै छियै
हूंअ्
खेलें हँ तहन फोन केलियौ
हमर ठीक अइ सभ समाचार अहाँके समाचार सभटा ठीके सुतल छलहुँ की
हँ सुतल छलहु आइ सुति रहल छलहूॅं बड्ड रऽउद छै गर्मी तनाहिये
तऽ चरौरी नइ बनेलौं
नहि चरौड़ी नहि बनेलहुँ बहुत रौद लागि जाइत छै तें नहि बनेलियै बनेने छलहुँ चिप्स बनेने छलौं चरौड़ी बनेने छलौं
अदौड़ियो सब बनेने हैब
हँ है अदौड़ियो बनेने छी
किया तऽ आब तऽ लोग भाटा खेतै न आब तऽ बीतल जा रहल छथिन जेठ महाराज जा रहल छथि
हँ जे छै बताब भटा के अदौरी सबके सब्जी
हँ खटगरसँ
खटगर से बहुत रंग के अदौरी य उड़िद उड़िद डाल के सेहो बनैया बादाम दालिक के सेहो सेहो बनैया खेसारी दाइल के सेहो बनैया
ठ ह
जिनका जे मोन होइ छैन से बनबे छथिन से दाइल के
हँ सभ रंग के बनैत छै सभ रंगके खायमे नीक लागैत छै
हं अहाँ सबके कून दाल के बनाबै छीयै अहाँ सब
हम सभ अहांके फेटुओ दालि बना लेलहुं जेना अहाँके उरीदके आ बादामक दालि रहैत छियै
हँ
पहिले लोक तेबखा लै छलैए पहिलुका जुगके लोक तेबखा दा तेबखा दायल कऽ आ अथीके अदौरी खोटि लेलहुँ आ एना जकरा घा घौस होइए त ओ बादामो खेसारीके दालि तऽ नै खा सकैए तऽ बादामो दालिके अदौरी खोटि सकैये
तऽ उड़ीदो दायल उड़ीद दायलमे नहि खाइ छै लोक
नइ उड़िद दालि के जखन ऑपरेशन रहै छै तऽ नै खाइ छै
नहि खाइ छै
हँ नइ खाइ छै ओ अहाँकेँ अथि करै छै खराबी करै छै ने ऑपरेशन भेल रहै छै तऽ त अ खन तऽ हमरा मोन खराब मे प्रेशन भेलयै तऽ ओ दालि सब तऽ नइ खेबै हम
ह आँहा तऽ नहि खैबै ठीक नहि भेल ने दीदी एखन तऽक
नहि एखन तक कहाँ ठीक भेले घा घा त कते गर्मी छै पूरबा बहै छै से नहि बुझैत छियै आहां बूढ़ पुरान सब कहै छथिन पुढ़बा पर गोजायइते छै छूटे नहि छै
पूर्बा हवा बड्ड खराब अहाँके शरीरो के लेल अहाँके बड्ड खराब करै छै
बहुत खराब एहन
तआरै छै
एते गर्मी छै जे पसीना छूटि रहल छै गर्मी लगे छै मोन बेसी जेना लगै छै बेचैनी अहाँके होइ छै की करू नहि करू मेन बेचेन जकाँ
ते दुर ह भऽ जाइ छै बेचैन
हू आब तऽ चायहो के बेर भऽ गेल
हँ हँ, चाय तऽ लेट भऽ गेल अपना सभके तऽ तीने बजे बनैया लेकिन तैयो लेट भऽ गेल चारि बाजि गेल आब जाइ छी, बनायब कहलहुँ ने कनी सुता गेल छलै आ
अच्छा लाइट हयत न तै दुआरे नींद
हँ, लाइट छी तय दुआरे नींद पड़ि गेलियै अहाँकेँ सुते नहि छियै, सुते छियै तऽ बहुत सुता जाइ छै से भऽ जाइ छै।
हूँ। सुता जाइ छै आइ आब तऽ अहाँकके अरदरा पातरि सेहो आबे वाला हे आबि गेले तऽ आब अरदरा पातरि चालू भऽ गेल हत
नहि अखन नहि भेल अखन अहाँके टाइम अछि नओ जुलाईसे चलू
नओ जुलाइसँ
हूं आम आर खीरके पातर जे पड़े छ भगवतीके
काइले चहीर गेल अरदरा पातरि।
काइले।
हँ, पातरि सभ तऽ दै छथिन आब सभ।
अच्छा, नहि इम्हर हमर माँ एखन नहि देलखिन देथिन आब।
ग काल्ह रहै गंगा दशराहा आ काल्हि छले आरदरा पातरि चालू भऽ गेल तऽ काल्हि अइ गंगा दशराहा। परसू फेर एकादशी हैत। कतेक स्नान करय लए आ नहाय लए जाइ छथि पिपरा घाट हमर जे छोटकिन माँ बौआ से गेल छले कहलम कहलमसँ ओकर दोस्त सभ जाइ छै ओतऽ ओ कहे आ मम्मी आब हमहुँ जेब ओतऽ नहाय ले तते परेशान केने आ डर होइया हमरा जे धारमे पाएन आबि गेलेया डूब टुब जेतै एकबेर देखे नहि छियै। तौ जय नगरमे भेले या जे पन्द्रह सालके बच्चा डूबि गेले य मै सभ नहाामयए लए गेल छलै जब हम जाइ छी मलेमास के नहाय ले मलेमास के नहायके चक्करमें बच्ची डुबि गेलै प्रात भेने ऊपर भेलै। ताहि सभसँ हमरा डर होइया मायके तऽ डर भऽ जाय छी तुरंत ने जे ई बच्चा कतय जाइया
नहि नहि जे दियोन अपने सगे लऽ जेबै तऽ ओहेन ओहेन जगह पर बच्चा सभ लोक अकेले नहि भेजे छै दोसर भरोसे
नहि दोसर नहि भेजै छै।
अपने संगे लऽ जेबै।
हँ, अपने सगे लऽ जेबनि हुनका अखन कतहु नहि
आरदरा गेल अहाँकेँ
हँ, माँ कहलखिन ने काल्हि खुना हेथिन तऽ दऽ देबनि काल्हि दसमी छै। अथि छै ने गंगा स्नानवला
नहि हमरा सभके तऽ इहो छै, जेना अहाँकेँ अपनासभके नाग पञ्चमी होत
तऽ दुनुदिन एक के संगगे दुनू कहि जेतनि भगवानके ओठ बेसी लोग कहै छै। जे भगवानके ठकनाइ भेलनि एके बेरमे दुनू क आदमी मरि जाय छै एके बेर
अच्छा।
पहिलका लोक सभ कहै छथिन दू दू बेर मे कऽ लिआ जेना वर्ते परि गेल तऽ कऽ लिआ एकादशीए भऽ गेल तऽ कहलिअ।
पर एके बारमे लोक बुझे छी आबक पहिलुका जमानमें अहाँकेँ काज बड रहै छले न बु एके बेर अपन दुनू पातर दऽ देबै।
हू। ह।
आबक जमाना मे एते काज तऽ एखन के लोकके तैयो नहि रहै छै गाँव घर मे पहिने तऽ क् जौन
सभ अहाँके रहै छै एखनो रहै छै ई नहि छै जे नहि रहै छै
हू
लेकिन आब पुतोहु सब पहिलका साउस सब क काज कम करे छ लेकिन आब सब सब सेहो काज कऽ दै छथिन बाहर के पुतहु सब घर के काज बले छथिन से छै तें अहाँके लोग दू दिन पातरि दऽ देलथि एके दिनने दऽ देल से भऽ जाय छै
अहाँ सब गेलौ नहाय ला गंगा सिमरिया
नहि गेलहुँ दीदी चलब एक दिन उएह हमहूँ कहेवला छलहुँ जे चलू ने अहाँ अयबेर कहाँ गेलहुँं एखन तक सब आदमी चलितो हमँ एक बेेर क छिये झुंड बना क जैतहु
चलू किया तऽ ई जे मलेमास भेलै तऽ सभ नहाय कऽ अबै छै तऽ नहैब तखने हैत
तखने हैत तें कहै छलहुँ जे आँहा दुआरे हमहूँ अहाँके फोन करितहुँ तऽ अही
ए पहिले युगमे की छलै से बुझै छियै पहिले जे लोक कहै छलै नहायब आ एखन जे कहि दियौ नहेब तऽ कहता नहेनाइ किया कहै छियै असनान कहिऔ असनान आ पहिलका जुग जकाँ आब एलैए सभ चीज मे नहा लिअ खा लीअ
हू तऽ जायब एक दिन तऽ चलू प्लान बनाउ तऽ काल्हि चलब
हँ, तऽ सबगोटा चलू, प्रोग्राम बना लिअ तऽ किछु तऽ हेतै। खेनाइयो बनाएब तखने ने जाएब ट्रेनमे खाएब
हँ हँ रास्ता के बना क जाब
ह तऽ अही बना लेब उम्हरे स आ हमरा तऽ मोने खराब रहय तऽ अही बना लेब अपन
ह बनालेब कि बनालेब
उएह रोटी-भुजिया बना लेब, आओर की बनायब। चाउर के पूड़ी नै आबैया बनबा चाउर के पूड़ी किछ जे कह बैन बनबै ले अपना घरमे तऽ कहता कऽ हिन का चिकन चिकन चीज खाय कऽ मन मोन होइ छैन बड इ सभ चिकन चिकन चीज खाई छैथ
भऽ जाइ छैअ चाउर के पूड़ी केना बनै छै दीये
चाउरक पूड़ी अहाँके, चाउर पिसा लेब। ओ उ उटा लेब गरम पानिमे धऽ देबै आटा जकाँ सैन लेब, आलू दऽ क के बनाबी? या दालि दे कऽ बनाबी? बड़ सुन्दर बनत।
सुनै छी ने।
हँ, आलु ओ दऽ के बनेछै बड़ नीक बनत
ते ने छै ने दीदी नीक से बनि जाय छै
नहि फूटत, ओकरा भरि देबै। तेल लगा कऽ पन्नी पर ठोकि-ठोकि कऽ।
अच्छा
बेलबै ने चकला बेला पर पन्नी पर ठोक देबै
पन्नी पर कोनो पन्नी पर जेना पलोथिन होइया
हू, हू। आ छ लेब सुन्दर लागत बड़ नीक नीक लागै छै हँ आ चटनी बना लेब नारियल के अहाँके तऽ नारियल के चटनी बड़ सुन्दर बनबऽ अबैया केना बनबै छीये अहा नारियल के चटनी
नारियल कऽ चटनी अहाँकेँ नारियल तऽ अपना सभके गाछे मे अछि मोन अछि खायके तऽ तोड़ि लै छथिन माँ सभ तोरबा लेय छथिन ककरो से आ आनि के अपन फोड़ि लेत बौआ सब के कहे छथिन अपना सभ बोते तऽ हायत ने नारियल फोड़ल भांगल तऽ बौआ सभ भागि दै छथि, ओकरहि अहाँके भाग एकबेर फाड़ि देलो ओकरा घेस देय छिए पहिने धोईके
आ घेस के अहाँकेँ मिक्सी मे पीस लेलहुँं ने तऽ मेही के काटि लिआ तैयो पीस लिआ सलौट पर पीसे क मन हेते अपना सभके लाइट नै रहे या सिलौटो पर पीस लै छियै लाइट रहैया तऽ नहि पीसउ सोचे छै। पीस के तहन ओकरा अहाँकेँ कनि ओमे त अहाँ दऽ दियौ चिनिया बादाम भुज लिया कनि बादाम
स्वदिष्ट बने हा त
हँ, बादाम के दालि भुजि लिअ, कनि सूख। अहाँके हरियर मिर्चा बाड़ी के कच्चा मिर्चाइ
से ऐनक ओमे दऽ दियऔ दऽ दियों पीस दियऔ तेहन अहाँके कनि में नमक सभ दऽ दियौ, नून नेबो गारि दिअ। आ तकर बाद से अहाँ कि करू ओहिमे कनि अपना सभके बारी मे तऽ करीपता रहिते अछि।
हा कड़ीपता रहैय
हँ तऽ करिपता लऽ आनो आ लोहिया मे कनि तेल कनि करीपत्ता दियऔ जीर द दियऔ सूखा मिरचाई दियऔ ओकरा छोक के बहुत टेस्ट हँ, ई लागत में देखैमे बहुत सुन्दर लागत। अहाँके बहुत नीक लागत खाइयोमे बहुत सुन्दर लागत पूरी सबमे अहाँ के खाइयो ओ बहुत टेस्टी लागे छै
देखियौ एतेक नीक तऽ लागल, सुआत कहेया बच्चा सभ जे काकि हाथ के नारियल चटनी बड़ सुन्दर होय छै
हँ बहुत टेस्टी होइ छै हमरा बौआ के न सब के हमरा एकटा भैंसुर छथिन अहाँके दही बाड़ा सेहो बड़ नीक लागै छै
हऽ दहीवड़ा बड़ नीक हो या
बड़ नीक ओ दही बारओ बड हमरा ओ भैसुर बड़ ख नीक लागैय छनि हुनका ओ बार बेसी काल कहतैत बना लिय छोटकी कनिया बना लिय